हेलोउ। कहियौ निशा जी की हाल चाल? हलो की हाल चाल कहियो? हेलोउ।
हेलो
हेलो हँ की हाल चाल कहियौ? हँ कहियौ की हाल चाल छै, हँ हम ठीक छी, अहा कहियौ?
हँ ठीक छी। खाना पीना बनि गेल खरबड़ - खरबड़ कोरये?
हँ - हँ ह बना- बना बनाओ रहल छियै न नास्ता बनि गेल छै, खाना बना रहल छियै।
अच्छा तइयो हम कहनो है जे खड़बड़ -खड़बड़ भऽ रहल अइछ।
ई सब तऽ होइते रहैत छै, एई सम की।
हँ
ई सब ई सब लागल सब किछु बात कऽ, रहल छय।
सभसँ नीक कहैत छै, कमसँ कम अपन बातो कऽ रहल छी खानो बइन रहल छी। पतो नई चलै छै, एहिमे
ओर कि दुनू काम हेतै की।
तऽ हँ बिलकुल की सब बना रहल छी खाना
हम खाना बना रहल छी, दाईल भात आलू के चोखा करैेलाक के भुजिया
अच्छा सागो बनबे गाँव मे तऽ साग बाइनते टा छी, नइ होइ छै तऽ कनि बारि स त लोया तोड़िके बना ले नहि होइ नहि छै
हँ -हँ बिलकुल
हँ नहि होइ या अच्छा तरकारी नइ छै तऽ, कोनो बात नइ गाँवआर छै ने बाड़ी मे अथी देखलियै रुकु हम आनि दै छी, उएह से बना लिया
हँ -हँ साग तऽ, प्रसिद्ध छै, अपन मिथिला के
हँ - हँ तेइ ने कहलहु है जे होइ छै गाँव सबमे नहिते आइ नइ छय तऽ कोनो बात नए
हू तऽ ओर की आ तइमे मिथिला के प्रसिद्ध साग छै बड़ी भेल अरिकंच चन भेल अरीकंचन तऽ, सबसे जदा छै फेमस
जे गाँवसँ छै ने दीदी ओ जेकतो बाहर जाइ छै तऽ, ओकरा सबके के होइत रहे छै, जे मतलब हमरा सबके ओ चीज मिलै जिन सब
हँ - हँ बिलकुल - बिलकुल बाहर वाला के कि जाय दे हमरो दियादनी एल छलखिनि हे दिल्ली सँ हुनका होय कते कते हम अरिकंचन खाय खेबो केलकै बनेबो बनेबो के लिए लाओ गेली चक्का एता सा पत्ता तोड़िकऽ हमरा अपने बाड़ी में छै, पत्ता तोड़िकऽ तऽ बाहर वाला के त ओर किया अहाँ कता छियै कता रहेय छिय दिल्ली
हम राजस्थान मे छी
ओ राजस्थान कहलिए
हँ
राजस्थान मे हमर एगो ननेद- ननेद रहै छै
अच्छा राजस्थानमे अहाँ क तऽ रोहे छी दीदी गाँवमे
आम दइल बनबई छी,
ह हमहुँ सब गाँवमे सँ गाँव यो छी दीदी लेकिन घूमय फिरऽ लेल फिलहाल हम ऐता छी सात महिना से एतऽ छी।
हमहु घूमे ले गेल छलहुँ दिल्ली अथी मे गेल छलहुं घूम फिर के आयल गेल छी। हमर दीयादनी के बच्चा भेल छला ओह मे गेल छलो अच्छा हँ बढ़िआँ बात छै की
हँ हँ घुम घुमनाइ जरूरी छै ने दीदी।
कनि लाइफ मे घुमनायो जरूरी छै।
सबके जरूरी छै हँ हँ।
और कहिओ अपन मिथ मिथिला के बाते अलग छै देखियौ ने जान पहचान किछ रहै छै आ तैयो जेना लागैत छै कते दिन से जान पहचान ये हमरा अहाँके।
हमा ना बड नीक लागै या एते
बहुत नीक सही मे लागे छै बात करेत अपन आदमी सब मिथिला के आदमी सब बात कुछ जादे अच्छा लागै छै। हेलोउ। हेलो। हेलो। हेलो।